ओह ह
रे आवाज जा रहल छौ
ह
तऽ बजही ने किछ
चाभी कहाँ छौ केकड़ चाभी स्कूल पर के स्कूल के चाभी हमरा देलन्हि हन ह एको पैसा नहि याद आबै यै ह
अरे आवाज जा रहल छौ तऽ बजही ने तोरा दस मिनट केनाहुतो पूराबक छौ
नहि मिलै यै चाही दादी अम्मा के पास नहि है आं बाहर आहीं ने
आवाज कतेक कम छै कनी जोरसे बाज ने एगो बात कहियो ओटो मे ठीक झा जी छल हाँ
कथी करबही कथी करबही कथी करबही की करबही
खेबिही
कथी करबही
कथि कथि करवही
दस रात रातिमे ने भोज खैऽ
हाँ
रातिमे जेबही ने भोज खाय
हाँ रातमे भोज खाय हाँ जैब
काल्हि तू तऽ नहि जेबही ने
तूं जा ही
हम जेबै
ओ तब तऽ ठीके छै तू जेबही तऽ कोनो हमरा दिक्कत नहि
तू मतलब कयल गेल रही
काज हाँ गेल रहय
कथी कथी रहो
काल्हि कथी कथी रहौ भात रहौ आरो कारी गुलाब जामुन आरो उजरा गुलाब जामुन आरो ललका रसमलाई
काल्हि खेलने रही
आ आइ कथी छै से पता छउ आइ रसमलाई रह तो बादाम सेक रहतो नास्ता रहतो आरो कि कि रहतो आ आइसक्रीम चाउमिन बर्गर मन्चूरियन सबकिछ टोटल आइटम आ बस चुमान लगतौ एक एक्कैस हजार एक सौ एक
तऽ हम चूरे दही खा कऽ आबि जायब चूरे दही खा कऽ आब जायब
चूड़े दही तभियो लगबे करत चूड़ा दहीमे कोनो दिक्कत नइ लेकिन हम जे आइटम कहलियै से मे एक्कैस हजार एक सौ एक लगबे करतै कि हाँ खेलूगा आज
तऽ आइयो कथी करै छै
अभी कथी करे छै बैसल छिये बिटू भइया लग बात करै छियै से नइ देखाई छै
ट्यूशन गेल रही
नहि आइ बन्द आइ शाइद रइब रहे बन्द रहै
सर रइब क छुटी दई छथिन आब
कि
रे हेलो
हँ
सर छुटी दइ छथिन सर रइब के
बाज न
छुट्टी दै छथिन सार रइब के
बाज न बाज न हेलो
सर रविके छुट्टी
आवाज नहि अबै छै हेलो बाज न हेलो हेलो हेलो हँ बाज बाज
सर छुट्टी दै छथिन रवि के
हँ
सर छुट्टी दै छथिन रवि के
सर
छुट्टी दैइ छथिन रवि के छुट्टी दइ छथिन रवि के
हँ एनाहिते बाज एनामे आवाज सुनाइ देलकौ
खाना खा ऐल्ही
हँ एनाहिते बाज तऽ आबज सुनाइ देतो हन की
कथी केलिय हन
हँ रसमलाई आरो बदाम सेेख आरो मंचुरियन आरो की कहै छै आर समोसा तऽ ई सभ खाने न भेलै
एकरा कहइ छै नाश्ता
नाचता
नाश्ता
ओ न उहे नसते बुझही तू जे बु
आवाज नइ जाइ छौ रे आवाज बरहाई न भौलयुम
हम पूरा भोल्यूम बढ़ेने छियै आब कते जोर से बजियौ जे मोबाइल के आवाज हमरे आवाज तोरा ओते चइल जेतउ
उह
तू जोर जोर सँ बाज
हँ आब की कण्ठ फाड़ि लिअ
हँ हँ फार लै कण्ठ हँ
हँ
जो कते देर बतियैलही अभी तक पाँचो मिनट नइ भेल
अभी चारि छियालिसे भेलौ ह
हँ
तब किस आइ ओतय पटौरी स्कूल नहि गेलही
की
पटौरी स्कूल
पटोरी स्कूल बताहा बला छै ओत पर तै आजो ने छैय भै दू चार दिन बाद
आइ ओतऽ मैच नहि होइ छै
की
मैच ओतऽ नइ होइ छै आइ कतअ पटोरी मे रसगार मे
तू एतहि आबि गेलही की आवाज जे हमर आवाज दोहरा गेलहु
ओतऽ ओइ बाध मे मैछ नहि ने होइ छै
हेतै आइ सांझमे एक बजे मे काल्हि कहलियै चल तऽ गेलनि अबही अभी होइ छै
आवाज अबै छै
इह अभि नहि होय होतय
कै बजे सँ एक बजे
पता नहि हँ होइ होतै
एक बजे सँ
हूँ
अरे जेना तू फोन केलही न अभी ऐ ऐप से
हँ
तऽ बन्द लौक लागलमे नहि फोन अबै छै
नहि कहि जाइ छै लॉक लागल छौ
हँ लौक लागि गेलौ मतलब अब दस मिनट पूुर जतौ
हँ तऽ पुरि जतौ तऽ हमही कटबो तू तब तक बतियाइत रह एक बाद फेर लॉक खोलबा लीहे ओहिके बाद हम फोन करबै तऽ फेर उठैहइ
त कतेपाय आय दस मिनट के
तोरा देतौ चालीस गो हमरा अस्सी गो इहे तू करीह ओइके बाद लौक पहिले तू हमरा ऑडियो कॉल कऽ लीहें कर ले तऽ करबो नहि तऽ नहि उठेबी तऽ तऽ कटियो जेतै पाय
ठीक अभी कते देर भेलो
अभी भेलो हँ तोरा ई अभी भेलो ह पौने सात मिनट साढ़े तीन मिनट
चल
कतहुँ पहिले एक बेर ऑडियो कॉल कऽ कहि दिहऽ जे आब कर फोन तऽ
हँ ठीक हइ आ लॉक खोलवा कऽ फेर कर देबो
हँ नहि तऽ लॉक नहि खोलबैबही तऽ नहि हेतौ फोन हमरामे तऽ सएह छै तोरामे सुच मोबालमे कोन सिस्टम छै से नहि पता
हँ हँ
न बतियाइत रह न तीन मिनट तू आओर पूरा ले भोज भात खा पी कऽ
लेकिन कौलका भोज ठीके रहै सचिन भैया के के भातमे पाइने गिर गेलै कल तू कखैन एलही रे भोजमे
काल्हि हम भोजमे
अकेले अयली कहाँ रहै हमरा सबके साथ
ऐंह आयल रहिऐ जेखन के तो ओख जेखन मन हम बिट्टू भैया आरो नन्ही आ हमर पापा खेलकै तखन
तऽ ओ नहि ओतऽ मूरोमे
हँ रे आवाज तऽ आबि रहल छै मैचके
कहाँलियौ तऽ
अबय छियै न
हँ मोरोमे ने रहै मोरोबला भोरिमे तू कहाँ आबय घड़ीमे रहै
पहिला दिन भेल रहै कतऽ' रतनपुरा सँ
आ मोरोमे तू कहाँ आयल रही आबऽ घड़ीमे
की
मोरो मे' भोज खाए गेल रही न
हँ
तऽ आबऽ घड़ीमे कहाँ रही
आबऽ कालमे हम कहाँ रहि गेलियै
हूँ
वहीं रहियै पीछा सँ
केकरा साथे जेकरा साथे गेलही रहे तेकरा साथे
नै ओ सक्षमो रहै
रितिकबो हेबे करतौ
हँ कहलियौ तू आइ चलबहीं मैच देखऽ
केखन एखन
साँझमे हेतौ तऽ अभी तऽ रौद कत्ते छै से देखाइ साढ़े आठ मिनट भऽ गेलौ तोरा पौने नओ मिनट आब एक मिनट आओर तू इन्तजार कर ओइ के बाद बस मैच मैच
देखल छौ ऐंह हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो